हेलो हँभी छ की हालचाल
ठीक हइ
की कहय छै ठीक छै ओ तऽ देखाबै छै आब ूी फेड ओर ग्रीन टाइप के
कथी पैसा वला हम देखलियै तोरा में क्रेडिट भऽ गेल गेलौ
नहि भेले ह लेकिन ओतऽ देखबे छ टोटल पेड में जे देखते के है ने पचासी से आब नौ ओ सए किस देखय छी
जाउ
होइवला छै शाय शायद होइवला छै हँ हँ हँ से
बंिंग इ्य रहै छै त ब लेटै ने
हँ तबै छै
एक बेर शिक्षा सँ बात केलहुँ हेँ एक बेर मम्मी सँ किछु बात करऽ के छले कहलै मामी घर में रह हम करै छियौ फोन
अच्छा अच्छा हाँ ओ तखन हम दोस्त के फोन आबि गेल छलैया
हँ शिक्षा हमरा पहिले मैसेज केल कऽ पन्द्रह बीस मिनट तोरा देखलियै हम कहलीये हँ कर त फेर ओकर नेट ऑफ एले फेर तोरा मैसज केलिय तऽ तु रिप्लाई नहि
ह रात बारह बारह मिनट ह
हँ बारह मिनट भैलो
छलिए
बाप रे बाप ओकरा बड़ जमाना के बात बात केलियै ओकर तऽ गपशप सुनि कऽ हमरे अथी भऽ गेल
सेलु से का
एतेक सो सार वाला बात से ओकर
कहै तू ओकर एखन किछु नहि सुनलियै हे
हँ ज सुनलिए बिस मिनट बात केलिय मने हम तऽ बहुत कम बजलियै जे हम तऽ चुप
अरे ओ बहुत बजै छै अगर अगर तु ओकरा कुनू एकटा टॉपिक दहि तखन जै‌ ओकर भाषण रहि त
चलु लक्षण तऽ पहिले आब गेल छी
अरे र अ कह अगर कोनो शास्त्र वाला टॉपिक द दही ते तेहन प्रवचन देतौ पूरा भागवत
हँ यार हम सुन कऽ हम ओकरा जहिया कहियो देखने रहियै बच्चा में ताहि के बाद हँ ओते नीकसँ बातचीत नहि करै लोक बेसी बाजलख एना ओना से सब सब आ आब जे ओकरा हम आइ सुनलियै बहुत जमाना के बाद ओकास से हम बात केलियै देखने एमर उमहर कत्तो देखने हेबै तऽ बस
हँ तब बस अरे पहिले नै सेहो हमरो तकसँ फोनपर गप्प नहि करैत छलैया हमरा एतै लाज होइत
अच्छा
हमहू इह सोचलियै कि जे धियापुता सँ की बात करबै फेर कहलियै देखै छियै करैत छियै लेकिन हमरा करहे नहि पड़ल वएहा केल हम कहलियै चल ठीके छै
हेलो सभी खहलियो पहिने
समझदार बाला बात एहन ने जे ओहन बात छै समझदारी
कहियौ बहुत बहुत ज्यादा कहियौ बहुत रहै छै आ आबो छैे ने पहिनेे वाला
नि छै र नि छै निक बात
पहिले तऽ मतलब किछु नई छलै अंए
कहलिए यए हमरा सब सनक नहि भेलै से निक
से किया ऐना ए यार की तू बात करै छैँ
तो ओ तोहो तारीफ करै छलौ तू ओकर हम कहलियै बढ़िया छौ दुनू बहिन
अच्छा ओ हमर करै छलौआ अ देखी म मे महेन्द्रा दोकान के सम तायल गेलै ह
ओहो त गलत बात भ गेलै ओयकेंलेल
बस कथि कथी लाअ ओकरा छै घर मे आयल छलै पैसा अथी वला
ओवला जगवला हमरो पास अइ डेढ़ सौ रुपआ हमरो भेले है ओ जब अबै छै तऽ ओ पैसा हमरे होइ छै
अ रे वाह इसब बढ़िये छै
हँ भोज खाक आबै छै बौआ पैसा होइ छै हमर
अच्छा तऽ उएह आइ भैया छथिन तऽ कहलखिन जे आइऐसमेसाड़ी पार्टी दै छियौ कहलखिन दियौ ह कोउन बात छै
हमरो फोन दरबाजे भेज
हैया भेज दै छियौ फोन सँ हें ओर खनाइ नहि नहि केलिए नहि नहि भैया छथि ओ भाइजी सँ मिललखिन
अच्छा ई भैया छौ ओ भाइजी छौ
हँ हँस छै ओ ह
ओ त छोट छौ जेइने
एकरा त हम किछ नहि दै छियै
आ
अच्छा आर सब नहि बनेब इहै मम्मी तरकारी बनेतै रोटी हम बनेबै तयौ पहिलेसखी देखि नहियो ठीक रहै छै नहि तऽ मतलब कहऽ लगतै जे हाँ ठीक ठीक अइ
ओ होइते छै आदत
इ तै चना ओत नज लगैय देखै छ पहिलैयो में तैयो भ जाइ छै हाँ मतलब ओकरो इहै होइ छै नै एते करैया त तऽ तैयो रोटी छ हम रोटी अपने बनाबै छियै
ओ नै नै ओते एकेबेरमे करथिन तऽ फेर मोनो खराब डबल भऽ जेतै ने धीरे धीरे करथीन तऽ ठीक रहतै
अच्छा
सतै हमरा त होइ हैकी सब बात भऽ जाइ याइम्हर उम्हर किछो ओकरा से एकदम समझदारी बला गप भेलै
बेलो अरे पार्लर छै ओसैनमे बैस छै लेकिन ओकरा पास प्रैक्टिकल छै नीक होय छै वयह तऽ कलप जेना हमरा लग नैय कोनो चीज एहन भऽ जाइय तऽ हम ओ चीज ल क टेंशन करै छी पर उ टेंशन करै उ ओकर ओ सोलेशन पर काज करै छैय
हँ हमसब टेंशन लऽ के बैस गेलहुं
ह तऽ टेंशन नैय कोनो लिहे भगेल भगेल पर ओकरा स
हं नीक ओहन आदमी बेसी नीक होय
ओहन आदमी के न बेसी टेंशन नहि हेतौ फ्री रहै छै
आ टेंशन नहि होइ छलै स्वस्थ रहै छै
तैयं हुनकर ई सिस्टम ठीक छै तें अपन खेनाइ पिनाइ टाइम से
लेकिन की कयल जा सकै छै नेचर के बात होइ छै सबके अपन अपन नेचर होइ छै सब एके रंग केना भ जेतै
केना भऽ जेतै से बात छै तऽ ठीक छै ओकर अपन नहि बेसी टेंशन लेलक कतबो टेंशन वला बात रहलै तऽ अपन खै खेनाइ पिनाइ सब चीज अपन टाइम से कोनो एम्हर कम्प्रोमाइज नै
ह तऽ तैयो केटा कॉल भेलौ
आइ हमरा एहा भोर मे तोरा संगे भेल ओहिके बाद एकटा दोस्त जे छै से नै भेल नैय हमरा एकस्टा ओ एकस्ट्रा एकटा भेलै
तेसर बेर तोरा बुझा या हम तोरे स बात करै छी जे मे एक बेर मम्मी से बात भेल रहौ फेर हमरा से केना फेर अखन
फेर संगे आबै एकटा लड़की संगे त चाइर
फेर एकटा शिक्षा संगे भेला एकटा मम्मी संगे भेला एकटा शिक्षा सगें जे भेल रहै ओ कॉल रिएक्ट भऽ गेलै ओ बात नहि भऽ सकल रहै
अच्छा कम्मे देर यौ कोन दोकान मे छै यौ आइ बड़का समोसा छै वएह छै हमे ई दुकान के नैय लाइग रहल अछि
दोसर गनने हेतौ
हूं अहाँ सब
ओकर लगबै छी न उ हमरा ओतऽ हमरा ओतऽ किछ बनतो आ बुझाए किछ बौआ आनबो कर तूं
अच्छा
उठै छी उदैत मिष्ठान भंडार के जे छै ओकर समोसा जे अबै छै तऽ ओहिमे एकटा पनीर के टुटी रहै छै ऊपर में
कोन कतऽ के
उदय मिष्ठान भंडार उत्तम
पचासे अच्छा ओ
ओतऽ सँ हमरा सभके घर मे मिठाइ बड्ड अबै छै न
अच्छा
खाय के ओ कंटेनर वला डब्बा जे होय छै ओ ऑनलाइन वला सब भरल छै हमरा सब के घरमे तऽ पाँचोटा मिठाई ले छै तऽ छोटका मे दै छै आ बड़का ले छै तऽ बड़का मे दै छियै भरल छै दहियो आबै छै ओकरा सब केँ दहियो डिब्बा मे दै छियै
हँ
हमरा पास एते छलै जे अथी एहि बेर हमर दोस्त एल छलै कहलकै जे बहुत सारा कंटेनर लेना है काल्हि मतलब दिल्ली जयते ने तऽ हिन्दीमे बात कहय छी दिल्ली जेते तऽ अथी के से कहलकै कि मम्मी हमरा अथी सब देत मतलब समान सब देत तुम्हारे पास बहुत सारा है कहलिए लेलो दस टाका मे दऽ देलिए कहलिए लेलो जाओ कहलकै मम्मी नहि रहय हमर आंटी नही कुछ बोलेगी हम कहलियै नहीं बोलेंगी तुम जाओ न लेके
ह्म आब जे छै से अथीमे एम ए मे एडमिशन लेबे सोचै छियै
हाँ सैह कहै छलै
ई इग्न वला एखन चालू छै
हाँ इनु बला से करबा तऽ बेसी नीक रहतौ जे आब बेैसी नहि परतौ आरामसँ भऽ जेतौ
हूँ
इहो बाला ओहो करै छलै हमरे संगे पढ़ै छेलौ ओहि टोल के लड़की प्रीति छले एखन ओकर छलैहे बुझाय यै खतमे भेले यै
प्रीति गै जकेर आंखि तनी कुइर जेका छै
हाँ हाँ वैह प्रीती हमर से जूनियर भऽ गेल छलै बादमे बादमे तोरे संगे भऽ गेल हेतै ओ ऐं
ऐं ऐंगे शायद हमरे संगे छै छलै यै ओ ग्रेजुएशनमे
हाँ तऽ ह तोरा संगे ग्रेजुएशन मे छलैयै ओना हमरा संगे छलै दस
तोरे संग छलौयै हाँ हाँ हाँ बादमे हमरा संगे आबि गेल रहय
हाँ
ओ शायद इग्नूसे करै छै
ऐं गे तऽ ओकरे बहिन ने चलि गेल छै मोन छै तऽ तब कि कहलिन्हि
सीधासे कहि ने
पर एहन बात नहि ह सकै
कोनो बात नहि हाँ नहि छै उएह
अच्छ ओहो हमरा संगे पढ़ै छलैया जे ओकर छोट
दुनू बहिन बाद मे संगेहे भऽ गेल छलैये दस
हँ देने छै बादमे संडे भऽ गेलै
पहिले हमरा संगे छलै हमरा दोस्तियो छलै बाद पता नहि की कहाँ हमरा संगे झगड़ा केलकै की केलकै नहि केलकै हम किछु नहि कहलियै कहियो तैयो केलकै नहि टोकै छथिन ई करै छथिन ओ करै छथिन दसवीं के बाद से किछु एहन नै रहे हाँ फेर एक बेर हमरा तऽ आयल रहै फेर एकबेर की कहैत छै कथी हमरा ग्रेजुएशनके एग्जाम रहै तऽ ओ घर मे ककरो बियाह रहै तै मे इनवाइट कर आयल रहै हम कहलियै भइए के लऽ चलियौ गेलियौ आ तहि के बाद एहि बेर दुर्गा पूजा मे भेटलै सामने से तखन टोकलकै बात केलकै फेर नम्बर मंगलक आब देबऽ परल ऐं
अच्छा अच्छा हाँ सुनै जैयौ
आब सामने सँ फोन नम्बर मंगलक तऽ केना नहि दैतियै नम्बर
हेलो खुशी बियाह भेलैये दू तीन दिन पहिले
खुशीके बियाह भेलै हँ बुझल छलै हमरा मामी काल्हि कहने छलै
के सब संगे छलौए हँ
खुशी हमरा सँ शायद सीनियर छलै पढ़ाइ मे म संगे पढ़ै छलैये
अच्छा
आउ नऽ मिडिल स्कूल पर
हँ आ प्रिति जे छलै ओकर बहिन सभ हमरा संगे पढ़ैय छलै
हँ हमरा से एक साल जूनियर ओकर बियाह तऽ पिछले साल की तेसरा साल भऽ गेल छेलै तेसरे साल चौबि बिसे‌ मे
ओकर हाँ पिछले साल भए गेलै हमरा संगे जेते लड़कि पढ़ै छैलै ओय टोल के ओकरा सबके बियाह भऽ गेलै
ऐं गै तोरो संगे वला सबके भऽ गेलै